हेलो।
हेलो।
हँ आब कहियौ। खाना भऽ गेलौ।
हँ भऽ गेलै।
आओर काम ह्म हमरो भऽ गेलै।
कथी सब?
दाल चावल सब्जी।
अहाँ गामे मे छियै ने।
हूँ हम अखन गावेमे छियै।
हम की कहू आबि गेलहुँ।
अच्छा लगि रहल अछि अहाँके ओतय।
की कहबो अच्छा नै लगे तबो लगाबा पड़तै धन रोपनी दुआरे जे नहि हुए।
आइरे यार ओ तऽ सहीए कहलौ।
धान हमर सास ससुर धान रोपै छै नऽ धान रोपयके चक्करमे हमरा आब पड़ल
अखन तक रोपेलैया नाइ।
आ नऽ पता या पाइने नहि होइ छलैया
अतौ तऽ अभी धूप जादा निकलै छै अभी एतौ पानि नहि होइ छै।
अपना सब के गाम में तबो रोपा गेलै धान सब ने सौंसे ऐनहर तऽ पानि ने होइ छै धन रोप पीब ओहो ई सब होय छै दमकल स
अच्छा दमकल से पाइन निकाइल के।
हँ। पोखरि में दमक लगा दैय छै नहि तऽ लाइट वाला जे रहै छै सिस्टम। से सब से से लगा कऽ तब पटाबे जाय अछि।
अच्छा कोइ नऽ अभी टाइम छै ने तऽ भऽ जेतै टाइम सँ जल्दिए।
ह इएह दुआरे आबि गेलियै फेर जेबै दुर्गा पूजा में
दुर्गा पूजामे एबै ने?
हँ एबै।
अच्छा!
दुर्गा पूजा मे एबै नहि तऽ छठिमे एबै।
ओर मम्मी सभ ठीक छथिन ने।
ठीक छै। आओर माँ सब ठीक या।
हमरो मम्मी ठीके छथिन।
अहाँ तऽ एखन रहबै न।
एखन हम छी दुर्गा पूजा तक हम छियै। दुर्गा पूजाक के बाद हमूँ चलि जेबै अपन ससुरा।
नीक लागे या सासुर में?
सासुर मे नहि नीक लगैया अपने घर पर नीक लगैय अईछ।
हमरा आरके की कहु असगर आहाके त नीको लागेत हेत अहाँके घर मे कियाक सब यछ! तऽ नीक लागे छै हमरा घर मे तऽ कोई कतहु नहि।
सब छै तैं आओर अच्छा नहि लगै छै यार काम बहुत रहै छै ने करे के त अभी। काम करैसँ छुट्टी नहि भेटैत छै तऽ नीक की लगतै।
तऽ हमर सास हमर साउस ससुर कखन गेलहु पता य भोरमे जे गेलै सात बजे अभी तक नय एले भरि दिन असग़रे छियै घरमे।
तहन तऽ फिर भी ठीके छै ने तऽ मम्मीसभ रातिमे अबैत छै। आ कखन ओथीन। हेलो!
ब एत सात बजे तक अखन तऽ सबेर छै अखन त रौउदा उगेले छै रौउदा
एतौ निकलले छै रौदा अखन तक। आओर सभ ठीक छथिन ने।
आ हाँ।
ओतो आब बारिश भए जेते तह ते गर्मी मौसम बहुत चलि रहल छै ने धूप निकले छै छै ओहिके वजेह से गर्मी बहुत छै।
मोन तंग तंग भऽ जाइ छै ओते हमरा नीक छल।
लाइटो नहि रहै छै टाइमसँ से पता नहि चलतै गर्मीके।
घूम फिरैत रहै छलहु एनीते।
हँ तऽ ओतऽ तऽ घ रूमे मे रहू पूरे दिन।
पक्षी। कते बजे पता अय आई आई दस बजे में आइ बहुते लेट किएकी एलियै गाम से त पूरा घर दु्वार सब पूरा अथी छलै ने तऽ गन्दा हँ घर जा म
साफ भऽ गेलै घर सब आब तऽ साफ भ गेल हेतै?
हँ साफ भऽ गेलै आइ भरि दिन इएह सब करयमे लागल छलौ बा एतेक गन्दा छल
गन्दा रहै छै ने तऽ अच्छो नहि लगैत रहै छै पूरे भारी भारी लगैत रहै छै घर सब।
भारी भारी लगैत रहे छै आब झाड़ि देल तखन से त पूरा घर हलुक हमा
रहै छै जखैन साफ कऽ दै छियै तखैन।
पुरा साफ कर लियै आब खाली रहि गेलै बिस्तारा सभ अथी करयवला जाजिम सब नहि होइ छै ओसभ धोए लए।
हूं और काम भऽ गेलय अनीके सबटा?
हँ अनूर का काम खतम। पूरा फ्री स पूरा ते बुढ़बा माँ पापा डर से करेंट लगै दुआरे अपन फ्रिज युज करै छियै न। हँ फ्रीज यूज करै छियै। फ्रिज यूज करै छियै बस खाली वाशिंग मशीन नय।
वाशिंगो मशीन अहाँके देने छलै?
हँ वाशिंग मशीन, सिलाइ मशीन, फ्रिज डाइनिंग टेबल सब सबटा नीक किया नीक या नै देलक से बढ़िया।
हम त कहै छलियै मम्मी अरे त रखले रहै छै ऊपर स इहो होइ छैय न कि दियऽ और पैसा खर्चा भ जइतेै।
आ नय उसके निसे
अहाँ के घर नीक अहाँ के घरमे अहाँ अकेले छियै त के यूज करतै हमरा घरमे हमर दीदी सभ छथिन त ओहो सब यूज करथिन न ऊपर स बच्चो सभ छथिन त ओहो खराब कऽ देयतै। जबतक हमर यु यूज करैके टाइम एतै तबतक खराब।
ह हमरा घरमे त रखले छैय। कोइ छेबे नै करै धोय लए के धोतय सभ अपन- अपन कपड़ा धोइ जाइ-जाइ छैय।
अपन सभ आब जादा हाथे स धोलय छैय एखन- एखन ओते अपना सभके गाँवमे नै वाशिंग मशीन यूज करै छैय।
अइ स नीक त एगो गहना बना लैतौं।
ओहै ठीक छले सचमे। कम से कम ओ अपन- अपन समान त रहिते न।
अपन प्रशनल त उ रैह
हँ जे कभी कोइ काम परल तहैन अपन कऽ सकै छलौं अपन काम।
हँ अब की करियै। कोइ बात नै रहऽ दियौ अपन छैय तात्काल। पड़ल छैय अपन कतौ। और। बुझियौ। हेलो। हेलो। हेलो।